हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार की हाल चाल अ छी
सब ठीक छै मित्र
आय हम बेटी पजाओ बेटी पढ़ाउ विषय पर गप करे चाहे छी ई विषय समाज लेल बहुत महत्वपूर्ण छै
बिलकुल ठीक छै मित्र आग बहुत निर्णय बिसल भेटलहुँ बहुत बेटीसभ परिवारक समाज आ देशक गौरव होइत अछि
बिलकुल पहिने बहुत लोग बेटी के पढ़नाइ जरूरी नहिह मानै छला मुदा अब समय बदलि रहल अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल शिक्षित बेटी अपन परिवारक सङ्ग सङ्ग पूरा समाजके आगे बढ़ाबय मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
बिल्कु सही कहलु आजुक समय में बेटी डॉ्टर इंजीनियर वैज्ञानिक शिक्षक पुिस अधिकार न्यायाधीश आ सैनिक धरी बनि रहल छथि
सही केलहुँ बेटी जब अवसर पाबथि तऽ कोनो क्षेत्रमे बाटस कम नहि छथि
माता पिता के बेटा आ बेटी दुनू के समान शिक्षा देबाक चाही भेदभाव कखनो नहि करता सही
बिलकुल मित्र शिक्षक प्रत्यक बच्चा सबके अधिकार अछि चाहे ओ बेटा होती या बेटी
हँ कतेको गाममे अब बेटी सब विद्यालय जाइ छथि उच्च शिक्षा प्राप्त करै छथि आ अपन सपना पूरा करै छथिन
ई देखिकर बहुत खुशी होइत अछि शिक्षित बेटी पूरा परिवारक भविष्य बदलि सकैत छथि
ह बेटी बचाओ अर्थ केवल जन्म देना नहि बल्कि हुनका सुरक्षा सम्मान आ समान अवसर देना सेहो छै
हँ मित्र समाजमे बेटीके सम्मान करब प्रत्येक व्यक्तिक कर्तव्य अछि
सही के छै जे बेटी शिक्षित रहत तऽ ओ अपन परिवार के स्वास्थ्य स्वच्छता शिक्षा आ संस्कारक महत्व सेहो बुझायत
एक शिक्षित बेटी भविष्य मे अपन बच्चासभकेँ सेहो नीक शिक्षा दे सकैत छथि
हमरा लोगक अछि जे समाजक विकास बेटा आ बेटी दुनू समान भगीदार से सम्भव अछि
सही केलो मित्र जब आधा आबादीक शिक्षा नहि भेटैत तऽ पूरा देश रूप सँ आगाँ कोना बढ़त
विद्यालय में बेटी सब लेल सुरक्षित वातावरण शौचालय आवश्यक सुविधा उपलब्ध होयबाक चाही
एहि संग अधिक बेटी विद्यालय जयबाक लेल प्रेरित होयत
माता पिता के बेटीक सपना सुनबाक आ पूरा करबा मे सहयोग करबाक चाही
बिलकुल मित्र बेटीक
आत्मविश्वास देब हुनकर उत्साह बढ़ाव आ हुनकर अपन निर्णय लेबक क्षमता बिक सीत करब बहुत जरूरी अछि
हँ समाप्त देहज विधवा आओर बेटीके कमजोर मानबाक सोच समाप्त होयबाक चाही
बेटी बोझ नहि छथि ओ परिवारक सम्मान खुशी आ भविष्य छथि
हमरा गर्व होइत अछि जे आय काल्हि बहुत बेटी अपन मेहनत से देशक नाम रोशन करि रहल छथि
हमसभके संकल्प लेबाक चाही जे प्रत्येक बेटीके शिक्षा सम्मान सुरक्षा आ समान अवसर देब
बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एकटा नारा नहि बल्कि उज्ज्वल समाज आ विकसित भारतक आधार अछि
हमरा लागत अछि जे जखन बेटी पढ़ैत छथि तखन केवल एकटा व्यक्ति नहि बल्कि पूरा परिवार शिक्षित बनैत अछि
हूँ शिक्षित बेटी अपन माता पिता भाय बहिन आ बादमे अपन बच्चा सभके सेहो नीक संस्कार आ शिक्षा दैत छथिन
हमर गाममे पहिने बहुत कम बेटी विद्यालय जाइत छलीह मुद्दा अब स्थिति धीरे धीरे बदल रहैत अछि
ब अब माता पिता बेटी के विद्यालय कॉलेज आब विश्वविद्यालय धरी पढ़ाबै लेल उत्साहित छथि ई बहुत सकारात्मक परिवर्तन अछि
शिक्षित बेटी आत्मनिर्भर बनैत छथि जे अपन मेहनत संग नौकरी कर सकैत छथि अपना परिवारक सहयोग कर सकैत छथि
बिल्कुल आजुक समय बेटी डाक्टर इंजीनियर शिक्षक वैज्ञानिक वकील पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी या व्यवसाय बनिक देशक सेवा करि रहल छथि
एहि स साबित होइत अछि जे प्रतिभानक कोनो लिंग नहि होइत अछि अवसर भेटलासँ प्रत्येक बच्चा सफल भऽ सकैत अछि
सही कहिलियौ बेटा आ बेटी दुनू भगवानक अनमोल उपहार छथिन दुनू के समान प्रेम सम्मान आ शिक्षा भेटबाक चाही
विद्यालयमे बेटीसभ पढ़ल बीचमे नहि छूटय चाही एहि लेल सरकार आ समाज दूनू प्रयास करबाक चाही
ह हँ गरीब परिवारक बेटी सबके छात्रवृति किताब पोशाक आ अन्य सुविधा छै बहुत सहायता भेटैत अछि
शिक्षित बेटी अपन स्वास्थ्य परिवारक स्वास्थ्य आ समाजक विकासमे सेहो महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
हँ जेे माय शिक्षित होय तो ओ अपन बच्चा सबके स्वच्छता पोषण शिक्षा अनुशासन महत्व से शिखायत
हमरा लागैत अछि जे बेटी केबल पढ़नाइ पर्याप्त नहि बल्कि हुनका आत्मविश्वासी बनै से जरुरी अछि
सही केहलु हुनका अपन विचार रखबाक निर्णय लेबाक आ अपन सपना पूरा करबाक अवसर भ भेटबाक चाही
दहेज भेदभाव आ बेटीक उपेक्षा जकर कुरीतिसभ समाप्त होयबाक चाही
हँ ह प्रत्येक माता पिता बेटी पर गर्व करबाक चाही बेटी परिवार सम्मान या खुशी कारण होइत छथि
आजुक समय मे बहुत बेटी खेलकूद विज्ञान कला संगीत आ साहित्य क्षेत्रमे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतक नाम रोशन करैत छली
हँ सही कहलि ह जे गाम गाँवमे सब बेटी विद्यालय जाय लागे लागैत तऽ पूरा समाज शिक्षित साथ जागरूक बनि जाय
बिलकुल मित्र शिक्षा गरीबी अज्ञानता आ भेदभाव दूर करबाक सभसँ पैघ माध्यम अछि
हमरा लगैत अछि जे विद्यालय में समय समय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर कार्यक्रम होबाक चाही
हॅ
एहि से बच्चासभमे जागरूकता बढ़त आ समाजमे सकारात्मक सोच विकसित होयत
हूँ प्रत्येक व्यक्ति ई संकल्प लेबाक चाही जे बेटी के सम्मान दे सुरक्षित राखब आ हुनका शिक्षा प्राप्त करबामे पूरा सहयोग देब
सही कलहु शिक्षित बेटी एकटा उज्ज्वल परिवार मजबूत समाज आ विकसित राष्ट्र आधार छथि
सही के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हम सब की सिखबैत अछि जे बेटी सम्मान सुरक्षा आ शिक्षा सबसे पैघ जिम्मेदारी य छी जखन बेटी आगे बढ़त तखने समाज आ देस सेहो आगे बढ़ैत छै
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटिश नीक शिक्षा भेटत तऽ समाजमे अज्ञानता भेदभाव बहुत कम भर जायत
ह बिलकुल शिक्षित बेटी अपन अधिकार बुझे छथि आ दोसर के सेहो सहि मार्ग देखाबे छथि
हमर पड़ोसक एक बेटी बहुत मेहनत कर पढ़ली आइ ओ सरकारी विद्यालय में शिक्षिका छथि आ बहुत बच्चा सबके पढ़ाबै छथिन
ई बहुत प्रेरणाादायक बात अछि एक शिक्षित बेटी हजारो बच्चा भविष्य उज्जवल बना सकैत छथि
पहिले कतहुक लोक कहैत छलाह जे बेटीक बेसी पढ़ाव क लाभ मुद्दा अब ओहि सोच बहुत परिवर्तन आयल
हँ आब लोग बुझि रहल छथिन जे बेटा आ बेटी दुनू मे समान क्षमता होइत अछि मेहनत आ अवसर भेटला से दुनू सफलता प्राप्त कर सकते ह
शिक्षित बेटी अपन माता पिताक बुढ़ापे के सहारा बनैत छथि जे अपन परिवारक जिम्मेदारी बहुत निकस निभाबैत छथि
बिलकुल बेटी केवल अपन घर नहि बल्कि समाज आ देशक विकास मे से सेओ महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
विद्यालयक शिक्षक सभके बेटी सभके पढ़ाई मे प्रोत्साहित करबाक चाही ताकि ओ आत्मविश्वास सँ आगाँ बढ़ि सकी
सही क लियौ शिक्षक प्रोत्साहन से विद्यार्थीके मनोबल बहुत बढ़ए अछि
माता पिताक बेटीके अपन विचार खुलि कऽ रखबाक अवसर देबाक चाही हुनकर बात ध्यानसँ सुनबाक चाही
हँ जखन परिवार विश्वास करैत अछि तखन बेटी निडर भय के अपन सपना पूरा करबाक प्रयास करै छै
आजुक समय मे कतेको बेटी खेलकूद देशक लेल पदक जीतैत छथि केतेको विज्ञान आ तकनीक क्षेत्र मे नव खोजत करैत छथि
सफलता सब देखेत अछि जे प्रतिभा केवल बेटा में न बेटि मे सेहो समान रूपसँ होइत
हमरा लागैत अछि जे बेटीके आत्मरक्षक परीक्षण सेहो भेटबाक चाही ताकि ओ आत्मविश्वास सङ्ग जीवन जीवत सकति
हँ शिक्षा आत्मरक्षा दुनू मिलकेे बेटि के मजबूत बनाबैतै
समाजमे प्रत्येक व्यक्तिक व्यक्तिक सम्मान करबाक चाही सम्मान सँ समाज मे विश्वास आ सुरक्षा दुनू बढ़ैत अछि
बिलकुल जे समाज बेटी के सम्मान देय तऽ प्रत्येक परिवार निश्चित मनसँ बेटीके पढ़ाइब आ आगे बढ़ाइब
हमर गाँव मे आब बहुत बेटी साइकिलो सँ विद्यालय जाइत छथि ई देखी कर बहुत खुशी होइत अछि
हँ ई बदलाव विकासक चीज नइ छी शिक्षित व्यक्ति भविष्यमे मजबूत समाज बनाबैमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै
हमरा विश्वास अछि जे आनेवला समयक प्रत्येक बेटी अपन प्रतिभा संग देशक नाम रोशन करत
हमरो ओहिने विश्वास अछि बेटी के अवसर शिक्षा सुरक्षा आर सम्मान देव हम हम सभक नैतिक जिम्मेदारी अछि
आह एहि विषय पर विस्तार सँ गप्प करब हमरा बहुत प्रेरणा भेटत एहि अभियानक वास्तवमे आब निकस बुझाइल पड़ल
सही केलियौ बेटी बचाव बेटी पढ़ाउ केवल सरकारी अभियान नहि बलकि प्रत्येक परिवार समाजक सादा जिम्मेदारी अछि
जखन प्रत्येक बेटी सुरक्षित शिक्षित आ आत्मनिर्भर बनत तऽ हमर समाज राज्य आ देश वास्तव मे समृद्ध आ विकसित बनत
आब हमरा पूरा विश्वास भइ गेल जे बेटीक शिक्षा समाजक विकास लेल सभसँ जरूरी अछि
बिलकुल जब बेटी शिक्षित होएत तोऽ अपन परिवार समाज आ देश तीनो के आगे बढ़ाबे मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओत हमर गाममे एकटा बेटी बहुत गरीब परिवार सँ छल कठिन परिस्थिति होय तू तो उ पढ़ाइ नहि छोड़ली
तकर बाद की भेल
ओ लगातार मेहनत करैत रहली आब प्रतियोगी परीक्षा पास करऽ सरकारी अधिकारी बनि गेल अब पूरा गाम हुनकर उदाहरण देैत अछि
ई तऽ सच - मुच प्रेरणादायक कहानी अछि मेहनत शिक्षा आत्मविश्वास से कोनो लक्ष्य असम्भव नहि रहै
एहन उदाहरण देखि कऽ आन बेटी सभके मनोबल सेहो बढ़त अछि ओहो अपन सपना पूरा करबाक साहस जुटबैत छथि
केह देलियू माता पिता के बेटी पढ़ाई मे कखनो बधा नहि बनबाक चाही पहिल हर कदम सहयोग करबाक चाही
बेटी जखन जखन अपन लक्ष्य प्राप्त करैत छथि तऽ पूरा परिवार गर्व महसूस करैत छथि
हँ विद्यालय मे शिक्षक सबके बेटी सबके समान अवसर देबाक चाही कोनो प्रकारक भेदभाव नहि होबाक चाही
बिलकुल बेटा बेटी दुनू सम्मान विद्यार्थी छथि दुनू सम्मान सामान आ प्रोत्साहन भेटबाक चाही
बेटी जे शिक्षित होयत त समाजमे जागरूकता फैलायत स्वासथ्य ध्यान रखत आ आइ आने पीढ़ीके सेहो शिक्षित बनाएत
एहि कारण से कथि एकटा बेटाक पढ़बाक तऽ एक व्यक्ति शिक्षित होयत मुद्दा एकटि बढ़बा पढ़ब तऽ पुरा परिवार शिक्षित होयत
हमरा लगैत अछि जे समाज मे बाल विवाह दहेज आ बेटी प्रति भेद - भाव जेका कुर्ती सब समाप्त होयबाक चाही
शिक्षित समाजमे एहन कुरीतिक को स्थान नहि हेयबाक चाही सभके समान अधिकार आ समान भेटबाक चाही
बेटी के अपन सपना चुनबाक स्वतंत्रता सेहो भेटबाक चाही जे ओ डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक खिलाड़ी वाह वैज्ञानिक बने चाहती तऽ परिवार के हुनकर साथ देबाक चाही।
प्रत्येक बच्चासभके प्रतिभा अलग अलग होइत अछि माता पिता ओकर प्रतिभाक पहिचान करी प्रोत्साहन करबाक चाही।
हमरो बहुत खुशी होइत अछि जखन समाचारमे देखैत छी जे भारतक बेटी सब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देशक नाम रोशन करैत छैथ।
ई उपलब्धि हम सभके प्रेरणा दैत अछि कि बेटीके मौका देल जाय ओर कोनो क्षेत्रमे सफलता प्राप्त कर सकैत छैय।
आब समय आबि गेल छी जे प्रत्येक गाम प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक परिवार एहि अभियान के सफल बनावे।
हम सबके मिली कर ई संकल्प ले